ओ
ह आनाा पन नेके
आ किलो नहि हमरा सबके तऽ अहाँ किछु बनेलै हमस उएह भरोसमे रहै जे मतलब भऽ जेतै तऽ छोड़ि दै छैै बाबा तऽ छथिन ने बाबा रहै छलखिन त बना लै रह भु रो बना ले कियकि हमरो भूख नहि बर्दाश्त होइएा आ पप्पोके नहि होइ छै डायबिटीज वला सभके भूख नहि बर्दास्त कर बेसी
पास बहुते भूख लगै छै
हँ तरा कहलिय मम्मी कहलकै जे बुझा मम्मी कहलियै जे छोर की बनेबास से ओहि दिन जका भऽ जेतौ फेेकाज त
हमरा स जानकारी यए तैँ हम बनाबैत छी ओना अहाँकेँ जे ठीक हुए से करू
हँ तऽ हम फ कल बनाएल हमरा अपन नहि
एहि दुआरे मून मार के बैसल रह तो किछ खेने रह छ छै तखने भूजो खुआ छै भूखे पियास मे भोजो जाईछी
हँ
ताय ल क उठब बना लै छी खा लए
हँ आइ कनी लेट भऽ गेलै उठोमे
हमरा त बहुते लेट भ गेलै आठ बजे छै
तऽ हमूँ सब अथी कहै छै आठे बजे उठलियैन की भेलै तऽ आइ जे छै से बाबा नै छलैथ बाबा नहि रहथिन तऽ हमसभ अंठियेने सुतल रहियै बा बाबा रहै छलखिन तऽ बाबा के चाय दय के रहै छलै न भोरमे उठि जाइ रहे छौ बजे तक साढ़े पांच ओ मतलब बुझी बाबाक नींद तीन बुढ़ भेलखिन न आ सांझे सुइतो रहै छथिन ओ सबेरे खा क हं तऽ जे छै से हमसब कनि लेट तक सुतबै सीटी लागे छैन उपरमे भौजी के नै सीटी लागै छै रोड पर रोड बनैत छै मशीन चलैत छै तू तऽ मम्मी और गज़ब बात करै छै हँ त अखन रोड ब‌इन रहल छै आगूमे जाय आबयके रेस्तोमे दिक्कत भ जायत
नाले स आउ खसो परब नै त
हम जाइ छियै रोड बनतै न तऽ हम अपन पैरके निशान ओतय दऽ देबै छाइप देबै
त ओतेक दुरके रोड टूट लागत ऽ नहि देब अपने आगा के रोड टूटत
चुप तु
त ओना दियके ऐ तऽ दिय हमरा की जाइया
हँ एगो उम्हर रोड बनल रहे त बिलाइ जे चलि गेल रहे त बिलाइ के पैर के निशान एखन तक छै मुखिया घर लग
हँ
हँ
अहाँ अपना आपके बिलाइ समझैत छियै
हे अई प गारि नहि पारि सकै छियौ तैंह तूं त हम कहलियै नहि टूटलै तऽ हमूँ अपन पैर क निशान देबै
से बिलाईसँ अहाँ मतलब प्रेरित भेलियै
हँ ह्ह बाप रौ बाप देह हाथ पूरा किया नहि किया दुखाय छै सुतल सुतल हँ
झोरा के विड यो नै बनेलियै लगै छै कि दूगो आम तोड़लियै भक पप्पा कहै छै एतनी आम भेलौ हम कहलियै नै आरो
केस केना एतै बगल फेंक लै अगस् तोरा तऽ कहने रहियौ जे बढ़िया से वीडियो बनो तऽ अगे गप दय मे जे रहै छै केस फेकैला त एम्हर नै केश फेंक ला इम्हर एतौ कि तोहर घर के पीछा मे ज बसबिट्टी छौ तत्त फेकतौ एत रस्ते नै छै केम्हर एतै इम्हर त रस्ता नहि छै हां उ
ओत्तै छै जेकर अपन बांस मे फेकै छै ओ ओते बांस छै एम्हर वाला बांस दोसर के छै
म अपने बांस म फेकै छै हाँ अब देखी जेना आबौ साइड साइड से छै जा सकै छै रजवाड़ मे जाय वला छै रस्ता रजवाड़ में छै बहस हँ पता नहि हमरा नहि पता जतऽ जाउ तोरा ओहिसँ कि छौ जेकर छै जनतै साइड साइड से चईल जेतै साइड साइड स नय छय साइड बाटे रस्ता ओ सब जाइ छै कि न कचहरी पर वाली सब सब गाछी बिरछी बाटे जाय छय हँ तऽ गाछी अरे तऽ इमहर माहे चईल जेते न इम्हर गाछी माहे उतरते गौरीका के जत महीष बनेै छौ एम्हरमे जााकऽ गाछिए गाछिए आ बहैँक कऽ एमहरे माहे चईल एतै
हे बाबू ओ पूरा परक्रमे भऽ गेलै तखन
हँ तऽ की तऽ इमहर नय छै रास्ता आ हुनकर छै मतलब राजेश भाय के माँ के छै मोन खाराब आब गुरै तुड़ै के सब जगदम्बा दीदी सब बूढ़े सूढ़ छथिन अपन खद्धा छै पूरा साइड साइडसँ हँ हँ तऽ हुनका तऽ ओहिने चलल हैतै से हम पहिले कहि दयै छीऔ
अपने सभके हमरा मोन होइया कूकरकेँ उठा कऽ फेेक दियै आब
केश फेेकै छै जे केश लै छै ने से
हँ
जेना बदलामे नहि खेलिये तेलिये हमरे देख के हँ हम अपना
नहि जे केस लै छै से फेकै छै गीत गाबैत जाइ छै गीत गावेत बहुत रसम हँ
गीत गाबै तऽ उधर गेल रहे ओकरामे
हँ
बहुत लफड़ा बुझाइए
तोरो बच्चाके मुड़
घर पर बैसल बैसल भेर दिन किछु नहि हो
बाप रे बाप हाथ पर सुत‌ रहलिए एक करोटे से हाथ दुखाइ छै सुन नऽ गे उदबा किछु कहबो केलकौ
कहलकै की उतना महगा देंगे तो बमंडल होगा ऊ कहलकै हम किया कहबै
हँ तऽ तु पूछली रहे क्या
हाँ
हम केह दियै तोरे कारण हम नहि केह रहल छिये तऽ हम कहि देबै
की
जे हमरा पता अइ तु एना एना कहलिए तऽ नै दै के जरूरी छै
हे बाबू हे ई की भेलै बेजति केनाइ भेलै कहते
कहबै कहबै कहबै जे हम ओकरा मोबाइल मे देख लेलियै अपने ऐल रहै तऽ आम तोर
अव्वल लोक छै लेकिन कहतै कि जे पागल लड़कि जेकाँ स्पष्ट कहलियै नहि कहैले तऽ जाकऽ चुगली कऽ ऐलै
ऐं हँ आ हमरा डर लगै भक्क किछ देतै नै तऽ
हमरा अहाँ ले डर नहि होइ मे आब अपना नले डर होइ तऽ हमरा पाइ रहै नहि छै हम जे किछु हमर नामपर देबो करबै तऽ बुझ जेतै अपने भिखारी छै एकरा कतऽ सँ देबै तऽ
ओ बागी जा अ त नहि लेब तोरे घर पर छोड़ देबौ तऽ अपन राखि ऐं हम नहि जनै छी तऽ हम नहि जैँ छ हमूँ ने जानै छियै जानु जे जनै छै से ज जे बात करै छै से जानतै हह -
हम चिन्हबे नहि करै छियै के छै हमअनॉफालो क दे फेर हमरा बादमे गाइर नहि पारब हाँ ओने तऽ रिक्स खेल रहल छी
नहि छौ हल्ला हमसभ एनाहिते बाते करै छियै हे वर्षाथी कहै छै रिमझिम से इंसपायर भेल छियै
ह ऐं कहै छलै सबके भेलै कि तोहर मतलब बड़की चाची बड़की दादी सब सही मे भेल झगड़ा करै छै झगड़ा हमरा सब बझ झगड़ा नहि करै बातो नहि कर छै नागे आ नहि उ जे वर्षा जे चलि गेलै ने तऽ उ चलि गेलै तऽ ओ भाय हेते ने उ चलि गेलै त ओकरा भेले झगड़ा कऽ सबके भेल चलि गेलै सबेरे
पैसा दियौ एत ओते पाइ छै अकेलहुमे खा लै छी खाय से मतलब है भर दिन तऽ खाय के बात होइ छै त ओे पाइ हमअकेले खा ले हम अहाँ रहबे करै छी कखनो खुशी चलि जाइ छै मनू रहल तऽ मनुए नहि त अकेलोह बैठ क खा लेलू कोनो दिक्कत नहि ओते झगड़ा लड़ाई मार पीट ओते कामो करू ओ जे तैर तर के सब के दिये सब हाथ में घिम घिम बरसादी हाथ बन कऽ ठाड़ कोनो मतलब नहि
नीम नीम तऽ कनि मनि कऽओ दै छलै बरसात तऽ साफे नहि आ क करबो नहि करय छलैह बजबो बड करय छल ई नहि जे शान्ति साइडमे जाक बैसब ऊपर तऽ बाजै रह बाजै रहै से बाजै रहै भास त धीरे धीरे बाजय हाय तेला हमरा बड पित्त चढ़ल
एखन बाबाकें नहि कहलिए ओकरा मायके एना एना भऽ गेलै कहते ने से चाचा चाची
आ ओकर माय के किछ भी तू हर उ गैस छहुना ओकर तऽ नहि छै उएना करै छलन
उते डांटा बुट नहि दहिं कथी एगो लकड़ी वाला सा से नहि दहिं हइए एते दालमुट नहि मिलबहि
ओकरा द दहिं सबटा
बाबा हमर कहलखिन अगब डालमुट पिय लय खायल एक थारी हम कहलिए अगबे डालबुट केना लगतै अथी जंका खराब ज तैं ने ओ सब चीज मिलाके दैलिअन ओ कहै रहै दालमुट दिहांलय नैय
अहाँ चलि गेलियौ मर्द अथि मे से निकालि लेलखिन दालि बोट कटोरी मे से
हम तें हटि गेलियै हम किछ बजतै रहै तऽ हम ताजो कर ले रहेे त ओ नहि हें हें
से भऽ गेलै गैय हम ओते लफड़ा नहि करैत छी हम अपन उम्हर लऽ केऽ गेलहुँ ने थारीक भात कटेता वला तऽ हमरे दालि उठलहुँ उ उपर सँ अपन खूब सुन्दर हुनका मिला देलियै देखलियै ने हुनका वलामे खूब सुन्दरसे बहुते म कियकि बाबा कहि देलखिन गणेश भेजलक हन सब चीज
हुँ आ उएह लेल ने रखे उएह लेल ओसभ रखू ओसभ दहीने केकरो ओ सब गेस्ट के केओ आयल तऽ ह्म
दू दिन तीन दिन भास्करचि एयलखिन तऽ हुनका देलियै बेसी बेसीे कऽ
ह्मं
आ बाबा के नश्ता देलियै कनि खुशी के बन देलियै भगैलै
नहि ओसभ रखने नहि रह ओसभ केओ गेस्ट आयल तऽ फेर नहि नीक लागैत रहैत छै
दोकान खरीदय जाय पड़ै छै दोकान चलू खाय तऽ ओ चीज फायदा हइ हमरा नहामामी स ब अबै छथिन हमर कहियो
हुँ -
समोसा खाय ले लिय हन त मम्मी हमर चला की कहिये दै छी
उएह बला सब
नहि पहिने बुझ गेल आब रहल छै त उएह मे मिठाइ आ एमहर से दाल बूट बिस्कुट मंगे रहै मामा सब कहल दाल बूट बिस्कुट नहि खायब से आ नहि तऽ चन्नी पर वला हुनका सबके आलू चौप बड नीक लगै छै जे अपना सब खेन रहूँ नीक बड़का बाला सेहऽ मम्मी हमर कीन क पाँच गो घरो ले ध देलनि धिया पुता ले मामी ले आ से भऽ गेले हमर सबके
आ हमरा घरमे अबै छी तऽ केओ बता के अबे नहि केलल उएह दिन देखली न मोबाइल के कि तऽ बताकऽ थड़े लेकिन अचानक सब आबि गेल दीदीे एऐले प्यूसा एलै तऽ बता कऽ ने एले
आचानको एयलन ने तऽ ई बात फिक्स रहै छै लऽयकेऽ अयथिन कोनो बेरे मामा एलनि तऽ एगो डिब्बा बरका मे स्प्राट होइय हम थोरे घरमे स्प्राइट पियै छ हमरा घरमे जते डिब्बा रहै से लकऽ अबै छथि हमसभ घरमे किनै छियै तऽ छोटकीवला नहि हौ पचास वला से
हां
कालिह तऽ मम्मी उहा मे सँ दु गिलास पिया देलक
हँ तऽ की करत ओनाहिते लोक करैत छै न जे आनलक ओएह मे से देलक न की करतै हमरा सबके आयल नहि लोक तऽ जेना हमसभ दाल मुटके पैकिट एगो कीन कऽ रखने रहलु तऽ मतलब तऽ देल तऽ थी कहै छै भुजा ईस भुज द उहा मे मिला देलहुँन नैय तं पोहा बेसी काल मम्मी बना देलक ओहा ठीक रहै छै बनबइमे असानो रहै छै आ नीको लागे छै लोक खायमे हमार लेकिन नहि निकलगौया पोहा
पोहा हमरो नीक नैय लगैए पता नहि किया नहि निक लागै कतबो नीक रहै माने देखियो न अखन त हमर खिचड़ी नैय बनलै हन एगारह मिनट भऽ गेलै बाबू फेरसँ फोन करू
अच्छा अच्छा हैया करै छियोउ